की हरैल छौ
तोहर
हमरो बढ़िआँ छै
कनि आओर कनि फ्रेश आवाज अयते न आय खिचड़ी बनलैयै
बैस जो न यार
हँ हँ बहिस गेलेलहुँ
बड़ा समस्या छल लै कि गाँमे
कोनो दिक्कत नहि न
नहि नहि कोनो दिक्कत नहि लेकिन एखन अगर केओ आबि गेलै त की कहतै
की कहतेै के एते अखनि
नहि नहि एखन तऽ दुनू अपना मोबाइलमे लिन छथिन
कहथिन जे भाय की करै छियै दुनू बहिन
तऽ कहि देबै मोबाइल देखै छियै हवामे छियै छतपर
कहाहे जल्दी जल्दी कॉल कम्प्लीट भऽ जताै फेर कनी देर घुमितो फेर नीचा जयतौ
हँ लेकिन भगवान कृपासँ कहुना ई सक्सेस भऽ जायत रिस्क उठा कऽ कऽ रहल छी
वेह तऽ ततेक रिस्क उठा क कऽ रहल छी आ खीचड़ जे बनले या से खीचड़ कम्प्लीट छो किछु नहि कर के काज न
नहि नहि किछु नहि करैके काज छै खिचड़ी
खाली आलू उसनलाहामे नून आ तेल मिल ब के काज
हँ हँ हँ खिचड़ी जोड़ल नहि न लगतै देखलिहियै
हँ हम तऽ ऊपरेसँ देखलियै लेकिन कोनो बात नहि ऊपरसँ पपाकेँ दऽ देबैन अन्दरवला अपने सब
हँ
ह लेकिन अल्लूके कमसँ कम गुरि कऽ राखि लेते तऽ बेसी ठीक रहहितौ नहि तऽ
अरे मन लहछि गेल छले मन लहछि गेल छल
पहिले तऽ हमरो पर दमशाइत हेबही तु त
नहि नहि की करबै
अरे हम की करियै फोन पर व्यस्त भऽ गेलियै
प पाकि गेलियै कूकरमे हाथ पका गेल
एहि दुआारे
दू तीन टा आलूके थुकुच देलियै आ दूटा के रसरिया का बस्तु से तऽ उतरबै तऽ छोट त न तुरनते भऽ जेतै
हू तुरते भऽ जेतौ
दिन जकाँ फ्रेश आवाज छौ न
आवाज त एकदम बहुत फ्रेश छौ इहा होय छै नेट में बैसल रहबी तऽ बहुत नीक फ्रेश आवाज रह तो नहि अगर इमार आमर रहब ही तऽ नहि न के त
कम से कम बीसो टका दऽ दीहे एहिपर
ई सब न बाज
अच्छा
हँ ई सब नहि बाज चले आय ब्लाउजो के काज तोरा दुआरे एगो हो लेकिन मोन एकदम मन एकदम पीता आठ भऽ गेल छलै
ओ सए देखि एको बर थैंक यू तऽ नहि कहले
आर भऽ गेल लेकिन आओर कनि बाकी एखन ओतबा जे छै से फेर लोकबै बड़त कनि मनी फिटिंग करै के लेल
हँ लेकिन जे से ओतबा तक तऽ हमहीँ बढ़ेलियौ
हँ ई बात तऽ छै है
नहि तऽ है तऽ लउ क नहि बैसत रहितै अपन
ह कालहि सकहु ने किछु कऽ कऽ कनि मनी पढ़ाइयो भऽ जेतै तऽ ठीक हो जेतै
हँ हँ से तऽ काल्हिसँ तऽ भइए जेतै कोनो भी कीमत पर
पैर से हो बड कुुरीयाय य
हँ काल्हि सब के कोनो बात नहि छै काल्हि सब भऽ जेतै
ह शिवानीसँ सेहो बात करय के फेरो एक बेर
अच्छा त
ओएह कहल कऊ ये
ओ ओकरासँ तऽ कोबरा घरमे बात करयमे कोनो दिक्कत नहि हँ कते मिनट भेलहु य कोनो नहि हम खेनाइ कऽ लेबै तहन
आ लेकिन फेर सभ कहतै ने जे कौलपर कतेक लागल रहै छै
हँ सेहो भऽ जाइत छै ई तऽ सही कहलही सही कहलै कोनो बात कोनो बात नहि छै पुरिया घरमे कहलिहे छोटकी घरमे
केओ ने के तऽ आबीए न जेतई गे
हँ हँ कोनो बात नहि छै देखैत आब देखियौ आब ओनाही थोड़े हर चीज मने एकटा रिस्क तऽ उठबहे पड़तै
से बात तऽ छै है
बिना रिस्क उठेना तऽ किछु नहि होइ छै
हू
हमरा आवाज नीचाँ नहि ने जाइत हेतै क्यो देखत तऽ नहीए हेते
देखैत त नहि हेतै पनी तऽ एो डर लगैत रहै छै नहि गे
की करबै यब बि
जल्दीसँ बारह मिनट भऽ जेतै बढ़िआं रहैतै
मौसम तऽ कनि बढ़िआँ लागै छै
हँ कनी गर्मी कम छै
कते मिनट भेलहुए
देखै छियै नहि देखलियै य एखन
हम त एना अच्छा हम तऽ टाइम कतेक होइ छै टाइम नहि देखलियैए
टाइम होइ छै आठ अड़तालीस
अच्छा माइन कऽ बाबनो जेबै तऽ भइए जेतै पचास न
आरामसँ भऽ जेतै से तऽ
दुनू गोटा जे
जेबै सीधा जे छै से अल्लू के एना उसैन के ओकरा मतलब अथी क के ओकरा से क देबे नून तेल मिला देबे आओर की करबे
हँ देबे मे टाइम
चचोजी सब खेथिन
नहि
कहलखिन या
ओहिमे कम नहि खेथिन गरम पाइन करै के छै ह ओ टं
आ गैसो पोछा पड़तै
हँ छथिन हँ मेन तू तू मेन त तूहि ध्यान परलए हमरा तऽ ध्यानो नहि रहै जे दही पौड़ी लए आदत नहि अय
हँ पौर देबै कनी किएकि काल्हि भोरमे हँ काकाजी एयथिन तऽ फेर खा कऽ जेथिन ने एतयसँ
हँ काल्हि हँ चूड़ा दही खा कर रहि
हँ
आवाज पूरा फ्रेश तू फ्रेश छौ ने
एस तऽ अछि बापरे तत कुरियाइ या की कयौ पेर लेकिन की करब बैसल छी कोरियाबय छी
कुरियाबयमे तऽ बड़ नीक लागै छै
हू
हमर मोबाइल बढ़िआँ चार्ज अइ एकहत्तर सत्तर अइ
हमर नहि अय ओते चार्जो नए ए मोबाइल
तऽ चार्ज हेतै केना चार्ज करै ल रेस्ट देबही तखन न हँ म ही थोर
ई करिए
रेस्ट तऽ दय नहि न छिय अपने के
नहि चलबै छियै तैयो ओहिना राखल रहै छै हँ आओर सब ठीक ठाक छै
हँ आओर सभ बढ़िआँ छै तऽन अपनेके घरमे की बनलैए
हमरा घरमे बनलैए खिचड़ लूसन्ना
वाह सेम टू यू हमरो घरमे सेहे बनलय या
इ हमरा ई बहुत आओर काज सएह बुझि आइ तऽ बहुत कॉल भऽ गेल हमरा
बले बले छै तहन तऽ
आइ बहुत कॉल सचमे भऽ गेल हमरा हं सचमें है नीचा चेलतो नहि तो सब कहतै की जे किया छैय भाय ई सब ऊपर मे
हँ हँ मिनट भऽ गेलै न
देखै छियै आउर सब कही तू
बढ़िआँ छैय सभटा
आठे मिनट भेलैए
ह आठे मिनट एखन तक भेलैए
हेलो कोनो बात नै आओर कनि काल खीच दय छियै काइल से तहेन अहाके पापा के स्कूल खुजि गेल
हँ काइलसँ खुल जेतै इसकुल
तहन तऽ अहाँके भोरमे बहुते काज रहत
बहुत रहत काज भोर मे भोरे भोर नास् त्ता बनायब फेर खेनाइयो बनायब
सुनलहुँ जे मम्मीके मोन ठीक भेल सुनने रहौँ जे मम्मीके मोन खराब हो गेल रहए
हँ आब ठीक
हेलो ह पूर्ण रूपै नै ठीक भेली है मम्मी अहाँके
नै पूर्ण रूपेण तऽ नै तैयो ठीक ठाक छैय
आओर की हाल चाल
आओर सब ठीक छैय चलू आब नीचाँ
हँ हँ बहुत काल भऽ गेलै आब ठीक छै ठीक छैय राखै छी तऽ ठीक